होलौ
हँ
हँ ई कॉल लिस्ट केना निकाललियै यए
ई निकाललियै ओहीपर एहिपर तीन गो डॉट जे मेनू रहे छै ओहिमे क्लिक केला के बाद कन फ्रेन्स डैशबोर्ड छै
अच्छा किनकासँ कते देर बाद केलियै ओ निकलतै
हँ
ह एखन ओ कल कटि गेल छलै ने उएह छलखिन फोन केयने कहै छथिन कॉल कइट न गेलै की ई की काइट देलियै खाना उना बन भोजन उजन बनबय लगलो हम कहलियै नय नय ओ एते मिनट के छै ओ अपने आप कइट जाइ छै बात केला के बाद
अच्छा
तऽ उएह कयने छलखिनेँ तऽ कह ओसभ सोचै छलखिन हे कहै छलखिन जे हम तऽ सोचै छलो किनकासँ बात करू नय करू फेर हम अहाँके नम्बर पर आबिकऽ रुक गेलु हें फेर एक घंटा के बाद देखै छियै अहाँ अपने कॉल केलो हें
तऽ से बातसभ से गपशप भेलैए हुनका मनि एगो कामाख्या मन्दिर हमरा सभके एने छैए जे सभसँ बड़ा मंदिर छै आ ओकरो सबके ओन्नी दोसर मंदिर छै कामख्या
अच्छा कतऽ आसामे मे
नय नय आसाममे नय ओ पूर्णिया कहलखिन ह शायद इधर
अच्छा
उमें हँ
ओ उएह एहिमे एहिमे जे छै ने इफेक्टिव वला बात जे छै से नय मतलब काउंटिंग मे अबै छै जेना ई सब बात भेलै ने तऽ शायद एहि मे नय काउंटिंग मे अबै छै
अच्छा
मतलब उएहसभ बाजू मिथिला मैथिली खान पान पहिरावा ओढ़ावा भोजन भात सभ्यता संस्कृति अ पारम्परिक नृत्य पारम्परिक संगीत
हँ हँ
इएहसभ विषयपर ऐे पर जे छै से बजियौ तहने ऐ पर शायद काउंट होइ छै कि लए तऽ जतेक कॉल छै सब हम बारह मिनट बात केयने छियै
हँ हँ
मुद्दा इफेक्टिव स्पीच मे कोनो मे पाँच मिनट कोनो मे छओ मिनट कोनो मे तीने मिनट को
हँ बोलू ने
कहलो जे एहिपर जे छै से इफेक्टिव इफेक्टिव स्पीच मे बारह बारह मिनट बुझा काउंट नइ होइ छै
हँ हँ
तऽ एहिपर जे छै से एकदम आरामसँ
अपन सभ केँ जे अच्छा ई बताउ मैथिली गीतसभमे सेहो जे छै से आइ काइल हरास आइब रहल छै।
हरास
मने कि पतन भऽ रहल छै जे पहिने केँ गीतसभ रहैत छलै कनि सुगर सोहनगर लगैत छलै सुन मे गीतो केँ बोलो रहै छलै मिठगर आब जे छै से किछो कोइ लिख दै छै आ गाइब दै छै।
हू
से बात
हँ हँ
जेना आइ काइल मैथिली केँ डी जेे पर जतेक गीत सब बजैत रहै छै ओइमे से अधिकांश गीत तऽ एहन रहैत छै जे बुझियौ
कोनो नै लैए रहै छै नै सुर ताल किछ नै
हँ आ शब्दो आ शब्दो जे छै से एहन रहैत छै जे नै सुन वला लायक रहै छै
आब सभ चैल ऐलै फैशनमे तऽ फैशने फैशनेवला जे हइ आदमी सब च्वाइस करै छै से है सब गाबै छै
हँ तऽ उएह
हँ तऽ हमरा एहन हमरा अहाँ एहन आदमी नै च्वाइस करतै आ बकी अदर जे च्वाइस करतै तऽ ओकरा की कयल जेतै ओ तऽ ओहने गेतै ने सेहो बात छै ओकरा तऽ कमाबय कऽ छै
एगो हेमकान्त झा छै मैथिली में गायक एते नीक गीत सब छै गोने चंद्रमा तरल गगन स एगो गीत छै
फेर अथी सब गीत छै एगो बढ़िआँ पहिलका जतेक छै इहोसभ जे गीतसभ गबैत छै माधव राय चाहे ओ दिलीप दरभंगिया सब इहो सब तऽ ठीके ठाक गीत गबै छै
ह हँ ओहो सब तऽ ठीके ठाक गबै छै
उएह सब जे छै से आब अच्छा एगो बात बताउ जेब जेना अपना सब केँ मिथिलामे हर तीज त्यौहार पर पाबैन तिहार पर गीत सब के बढ़िया रहै छै अथी जेना आइ काल देखै थी गाँव घर मे कते आदमी केँ अथ कथि कह छै ओकरा कोनो चीज करबो केलक तिलौरियो उिलौरियो पारलक तऽ ओइमें गीत गेलक हँ
हँ तऽ तिलौरी पारै छै तऽ गीत गीत गायल जाइ छै ओइमे
सब गबै छै एहिमे
शादी तिलौरी पड़ाय छै तऽ स्वाभाविक सी बात हेय जे शादी ब्याहके समयमे जे तिलौरी पराय छै ओहिमे ओ गीत गायल जाइ छै एने अपना घर में खााय पिये लेल जे तिलोड़ी पारवे ता मे ने गीत होइ छै ओ विवाहके लेल जे तिलौरी पर आयल हँ तऽ ओहिमे गीत भेल तऽ ओहमे सुभे सुभेवला गीतसभ भेल समदाउन सब भेल बेटी बिआाह के गीत भेल बेटा बिआाह रहल बेटा बिआाह के भेल। ओ ओहि मे उ सब होइ छै बियाहे मे तिलोरी पराय छै ओहिमे गीत होइ छै
ओ हात तऽ वएह कहलहुँ जे ई पूरा जे छै से अपना सबके एमहर तऽ सब चीजमे गीत तऽ लगभग छैहिये
हँ हँ तिलोरी परइ तेमे विवाह मे ओ कहेछै मड़बा लेल बाँस कटाइ छै तैयमे हं जखन मड़बा तैयार भेल तखनो गीत भेल
सब विध के मोटा मोटी दू गो तीन गो चारि गो पांच गो के गीत छै
गीत छै ह मड़बा निपायल तहू मे सब चीज मे गीत छै
आ बौआ सबके मुड़न भेल उपनयन भेल अहू सब पर बढ़िआँ बढ़िआँ गीत सब गीत सब रहे छै। ओ आ ओ सुनहोमे निक लगैत रहै छै
हँ
आ जेना अथि सभ जे होइ छै आ कथी कह छै जेना ई अ मधुश्रावणीय सब छै तऽ ओहिमे कते नीक सोहनगर गीत
होनगर गीतसभ गायल जाइ छै ह अभी ई बारिश के मौसम छै तऽ कजरी सब गायल जेते
हँ हँ हँ कजरी
कजरी बारिशश मौसममे कजरी गायल जाइ छै ने खजरी सब गायल जेते
आ चैत बैसाख मे चैती ने चैती क
चैत बैसाखमे चेती
अअ
चैती चैतक हाबा हँ हँ हार मे लगैया से गीत गुनगुनाउ ने अही गुनगुनाउ ने हमरा तऽ बौआ सुतबे ने केले या नहि सुतलैए आब कछमछाइ छै सुतय लेल
ओ ओ
हँ
एकटा गीत जे छै से मैथिलीमे
गाँव ने ये राजा जनक जी के भाग में ये
हँ- हँ -हँ ए ओ हम गाबि रहल छी रुकि जा ओ कथी कहै छै ओ आय लोगबा दे त कााहे गाड़ी से बाला
हँ
ओ अथी नहि छै राजा दशरथजीके तीन तीन गो नारी सेवला
हँ हँ आजु मिथिला नगर या निहाल सखिआ
हँ
हँ ठीक छै गाबू
आज मिथिल ने गरिया निहाल सखिया आ आ जु मिथिला नगरीिया नेहाल सखिया चारू दुूलहामे बड़का कमाल सखि खिया चारू दुलहमे बड़का कमाल सखिया
ग ग न म गान आजू मंगल धरतििया अूल के देखी देखी संबल सुरतिया गगन मगन आजु मङ्गलत धरतिया दुूल्हा के देखी देखि ससांबलसूरतीया तिया आओर अया की कहै छै
हिनकर भाय अर दुलहमे
ब रकाकमाल सखिया खिया गीत के याद करऽ पड़ते मछूटि जाइ छै तऽ नहि ठीक लगे छै
जे छै ओ ई हम जे कहलहुँ ई वला गीत नहि छै ई
लोगबा देते काहे गारी बता दऽ बबुआ राजा दशरथ जी के तीन तीन गो नारी
हँ हँ तऽ गान गीत तऽ इे छै गीत इे छै आज मिथिला नगर या निहाय सखिया बलाा मे
अच्छा एक भइ गोर काहे एक भााय गोर काहे एक किए कारी बता द बाबु लोगबा देैत काहे गारी बता दऽ बबुआ
हँ
एकटा आओर गीत छै जे बढ़िआँ गीत छै अथीवला शारदा सिन्हाके ओ जे अथी छै कोयल बिन
कोयल बिन बगिया न शो भे राजा
तऽ कोयल
कोइल बीनू बगियााना शोभे राजा
ुबगुलाला बिनु उजर बगुला बिनु किपरो न सोहै कोयल बिनु बगिया न सोहे राज
ससुर बिनु ससुरा न शोभे राजा देव रे भनू अ के ना शोभे राजा
भाईभतिजाबिनु सस ससुरो ने भााय भतीजाबिन नहि
न हिरा न सोभे
आब की कहै छै गीत सब पूरा याद नहि अछि कि
नहि
ह
तैं कहलहु आ गाबय के रहत तऽ लिख लेब एक बेर लिख कऽ लि एक बेर लिख आओर गाबि लेब ने तहन याद भ जायत एहन कोनो खास नहि छै याद करऽ के किछु किछ स्टेप छै जे भूल ग ह ग
गौड़ा तोहरो स जनमाना
गाबू गाबू हमहहुँ तऽ एहि बीचमे गाबि सकैत छी ने
हँ एकदम
हँ हँ
आ ओतऽसँ आगू अहाँ ओकरा अन्तत्र भैए गेलै
हँ ठीक छै बाजू
आ हे गौरा तोहरो सजन मान हे गौड़ा तोहरो